क हाल खुश रहू बहिना के किया गोर लागे छै बहिना में बहना गोर लगे छै
आं तैयो कनि अहाँ हमरास छियै ने
अच्छा तऽ खुश रहू दन दनाइत रहू सदा सुोहागन रहू उत्रवान वति रहु ओर सब कहियौ ठीक छी हँ हमसभ तऽ ठीक छी अहाँ सब तबियो चाय पानी सब नहेनाइ धोेनाइ सब भऽ गेलै
हँ सब काज भऽ गेलै इम्हर बौओ अखन भोरा उखड़ा में सुतलथि हे
मालिश तालिश कऽ देलियनि बौआके बढ़िआँस बड नीक केलहुँ किया तऽ अपना सबके तऽ भोरे उइठ कऽ सबटा लोको करैया ने झाड़ू अङगना घर
हँ हँ सबटा काज सराइ बाटी सब भऽ गेलै
लेकिन बौआ यइ जे कहियौ कनि अथी बहिना ये जे जे जमाना में लोक अंगना घर गोबर से नीप पै छले ओहो वला आब कहाँ भे अखन टाइल मारबर सब के घर में लागि जाइ लेकिन अङंगना के जे गोबर सब भोर के उखड़ा में निीपे छले से कते सुंन्दर लगे छलै
हँ हँ ओकर अलगे बात छलैये तुलसीओ च तुलसीओ चौरा के मइट लऽ कऽ अथी करै छलै आब तऽ सबथ हँ आब तऽ हमहूँ सब अथी करा देने छियै प्लस्तर आ ओकर नीपे के अलग के अथी रहै छै
लेकिन बहिना यै बड नीक लग छै जहन देखे छै लोक न निपल पोतल अंगना घर हमरा तऽ बहिना बड्ड नीक लागैए भले लोक पैघ भऽ जा अमीर भऽ जाए पाइवला भऽ जाथ लेकिन हमरा जे अङ्गना गोबर से जे निीपल चिक्कन चुनमुन जे लगे छै से क एतेक सुन्दर लगै छै बहिना आब ई लोक छी ई सिख गेले लोक फैशन ये बहिना अंगनो सब के प्लास्टर करा देय छै। माटिके कतहु थाहे नहिं रहय दैत छथिन
हँ हँ ओ लोक सबके विचार
की कहू हम आ लोकके की कहू हम तऽ हमरो सासुरोमे उएह हाल य
नय हमरा सबके तऽ ठाम व माटे के अंगगना ये
तय बड नीक ये बहिना बहिना हम तऽ ई कहब जे दू महला घर भले पिटा लिया लेकिन अङंगना के माटे वला रह देबै
हँ हँ ओ नीक लागैत रहै छै
बड नीक लागैत छै बहिना आ ताहि में
बच्चा कनि पानि तानि होइ छै तऽ थाल में खेलै रहै छै तऽ ओहो सब नीक लागैत रहै छै
तरीका के चिकनी माटि चिकनी माटि नहि बलुआ माटि धऽ देबै जे थाल नहि हयत
हँ नहि माट तऽ बड्ड नीक छ से माटि तऽ अंगना के बड्ड नीक छ
किया तऽ देखियौ बहिना हमरासके की कहू एखनोहु ओहि चीजके हमसभ बड अ अथी करै छी याद करै छ ओ लोटा में बाल्टिन में पानि ओ गोबर आ तहन पानि से खूब छप्पर छैया कऽ के अङंगगना घर नीप पू बुझलियै बड नीक लागै छै ओएह वला बड नीक लागै छलै की कहू हमरा तो ओ या जे अखनो हम भहले बाहर मे रहै छी लेकिन हम गाँव जाय त कखनो हमरा जतय भेटा ततहु नीप ली हमरा एको रती ओ घमण्ड नहि होयत जे ई गोबर नइ छूब भाय हमरा तऽ बड नीक तल माटे आ गोबर में हम खेलायल छी
हँ हँ माटि माटि के खुशबू कते नीक रहै रहै छै
माटिके खुशबू तऽ तहन चिकनी माटिके जहन बारिश आयत आ रौदस ओ माटि एकदम जड़ल रहत ओहिपर जे पानि पड़त आ
हँ हँ ओकर हँ ओकर खुशबुए अलग रहय छै
तऽ अहाँसबके तऽ नीक लागैत हत बहिने ओ जे बारिश होइतत हत आ माटि जहन जड़ल माटि पर जे पनि पड़ैत हेतै
बहुत नीक लागै रहे छै खुशबू अलग के खुशबू आबै छै गाँंवं बारिशो जे हैत तकर अलगे खुशी हयत
बड खुशी हमरा तऽ पूछै छी तऽ
बाहर घ बाहर में रहब तऽ पानि हयत तऽ बुझबो नहि करबै
आ नहि बहिना हमरा तऽ पनि बुन्नी बड पस सन्दे बहिन हमरा पानि बुन्नी बड्ड पसन्द आ तेना पिमे चुभ कैत नीक लागैया आ तेनाहिते पनि देखैत नीक लागैया बारिश आब बुझियौ ने हमरा पानि चीजो बड पसंन्द यए हम जे पोखरो नहाल जैब तऽ ई नहि बुझ हम पोखरि नहायए लए जायब तऽ हम ई नहि बुझब जे हम डूबि जायब बुझलियै पनि हँ हमरा पानि बड्ड पसन्द यए
खेल आबै अहाँके
नहि हेलऽ तऽ न नहि हेले तऽ नहि आबे या भले पानि में चलि जायब डूबऽ से भेले कंठ तक के जह पानि आबि जायत त बुझबय आ डबि जायब तऽ ऊपर भऽ जायब लेकिन हमरा पानि बड पसन्द य
ओ नहि हमरा सबके तऽ कनी मनी हेलहो आबैएा
अच्छा तऽ अहाँके त ब बढ़िया य अहाँके तऽ सब उ उत सब उसताज छी एहि सबके मामला में अहाँके छोटकियो बहिन भेलेलो में तऽ अथी छो टोपेरे हेता तेज आ बड़की बहिनके तऽ बाते छोड़ू ओ तऽ अहाँके डुम्मी काटै छथि घाट लगा चलि जाइ छ त जाय ठ लग
हँ हँ हम सब बहिनी सब हमस एनाह मतलब क पोखरि मे नहााय छियै
हँ आ एकटा हमहुँ तीनू बहिनी छी हमर तीनू बहिनी के बाते छोड़ू हम तीनू बहिनी बुझियो त एकटा गोबरक चोते छी हमरा सबके पानिमे नहि हेलय अबैया
अच्छा खाना पीना बनि गेल
नहि बहिना एखन नइ बनल एखन भोरके काज राज केलहुँ हेँ तऽ ताबे में अहाँ आ फन आब तऽ बे कऽ कनि कऽ लेब तऽ एनर्जी आबि जायत शरीर में
हँ नीक केलहुँ देह मेंफुर्ती आबि जायत
नहि कनि गप केलासँ नइ भऽ जाइ छै कनि तू जे एनर्जी आइब गेल हँ तऽ सएह सब छै आर सब त बढ़े य सबटा बहिना नीके यै आर सब अपने कहियो की समाचार सब छै आइ सावन में कतय के प्लान छै
सावन में तऽ उएह महादेव छथिन भूतनाथ छथिन हम तऽ महादेव में सोमवारी के केलहुँ जे कोनो से कोनो सभगोटा अथी केलहुँ आज अ त ने तऽ चलाब
तऽ सबगोटा ग्रुप बना लेलहुँ सब कनिया मनििया
हँ सब कनिया हम तीन दियादनी छियै
बड़ सुन्दर
दू दियादिनी अपन छियै दुनू दियादिनी आ एकटा दियादिनी पितियौत छथिन
भैलै की जे जहन देह आदनी सब रह छै
आ हँ हँ पितियो तऽ ननैद सब छथिन कुमारि तऽ ओहो सब रहै छथिन तऽ ओसभ कहै छथिन चलू भौजी कतहु तऽ कतहु
तैं ने बहिना अहाँ देखियौ अहाँ तऽ बाहरो रहल छी गाँवो रहल छी सब दिना तऽ कुमारि में आहाँ बाहरे रहलौ आ वियाह भेला के बाद गाँव रहलहुँ हेँ लेकिन जे आनंन्द अखन अहाँ गाँव के बुझैत आयब तऽ सोचे ते भी सच्चे में जे दिल्ली दिल्ली में रहि क दू घर के कमरा में बंन्द रहू अपने में मतलब राखु दुनिया जहान के कनि उएह बाहर भीतर जाउ आ गाँव में अहूरा छै बहिना
हँ गाँव गाँव में जे नीक लागैत छै से बाहर में कतऽ जे गाँवमे सुख छै से बाहर कतऽ
आ देखियौ ने अहाँ तऽ बुझि गेल छियै जे भाय बाहर केहन छै आ जेसभ बाहर में नहि रहै छथिन ओसभ बुझैत छथिन एह बाहरिये रहितहु गाँव घर में छी हुनका सबके बताउ हुनका सबके जे किछ लोक छथिन हुनका सभके गाँमे रहय में लाज होइ छनि
हँ हमर ससुर कहथिन बियाह से पहिले
हँ
जे बियाह भेलै ठीक भेलै हमर तऽ सब कहल ओ बुझलखिन जे लड़की वहाँ जिंन्दगी भइर बाहरे रहल छै
हँ तो गाँंव में नहि रहती हँ नहि बुझतै लेकिन से थोड़े होइ छै से थोड़े होइ छै भले बाहर में रहल छी
हँ दुनू हमर साउसु ससुर के चिन्ता रहनि तऽ ओसभ अथी कथी कहै छै हमर ननैद के कहथिन जे की करबै बौआ छोट क केहन एयत बौआ भरि जिंदगी बाहर रहल छै
रहत कि नहि रहत
हँ जहन हमर बियाह भेलै तहन हम हँ हँ तऽ जना बियाह भेलै जहन हम गेलियै तहन आब हमर ससुर कहे छथिन जे हम जहन सोच
जकरे पर उम्मीद नहि केने छलहुं हें सह आब हमरा सब लग रहैय
हँ से हमर सबके नहि उम्मीद छलए जे गाँव में एते बुझबै अहाँ सभटा अपन हम कहलेब रहलियै भरि जिंदगी बाहर तै सकी कि हमर माँ पप्पा तऽ हरदम परम्परा मिथिलेके सिखेलकै अपने सिखेलकै
नय सबसँ बड़का बहिन आइ हम कतबो बहरिया रहबै तऽ हमरा नरा थोड़े काज जे एतै नहरा अपना जगह परर छै सासुर अपना जगह पर छै भ जहन बेटी के बियाह भऽ गेलै तऽ दुनू घर देखतै ने बेटी हँ लेकिन इएह छै जन अहाँ बुझे छियै जे हम अपना सासुर में हम होसगर छी अहीं के क अहाँके आदमी के अहाँके स्वामी के ई काज ये जे मतलब पूरा भार के उठेनाइ तऽ अही दुनू गोटा देखबै ने तऽ नोकसान ककर हेतै अगर नहि ध्यान देबै तऽ नोकसान कऽकर हैत अहीँके ना
हँ हँ हँ
आब नय बुझलियै आब जेना ओ छोटकी छथिन अहाँके दियादनी आब ओऊपरे धर छथिन नय घर बुझै छथिन नय परिवार बुझै छथिन लेकिन आबय वला समय मे ने नोकसान तऽ हुनके छ ने
हँ हँ जे अपन बुझ तै तकर अपन छै जे नहि बुझते तकर अपने घाट
तैं ने आ ई मानि लिअ अहाँके दूटा पाइ के माय ल कतहु बाहर भीतर अहाँके स्वामी जेता तहने ने अहाँ किछु करबै
हँ हँ
आर घरे बैसल एक तऽ किसान परिवारसँ छियै अपने सब आ दोसर अपनोसँ ऊपरे धरे कऽ लेबै तऽ हेतै
हँ केना हेतै सबटा सोचि कऽ चलय पड़ैत छै ने अहू बेर देखियौ मोसरी नहि भेले या केना के मसुररी कतय से हे ते नहि हेतै सबटा ओ हमर राज लगेना हमरा ये
अहाँके ससुर जी अखन बाध बन चलि गेल हेथिन महीस लऽ कऽ
हँ एखन महींष बिआय वला छै
बा बहिना तहन तऽ भ खीरसो के पार लाइग जायत अहाँके ओ खीरसा वला आ दूध में खीर बनेनाई ओ सब के तऽ आनंदे कीछ अलग यै
हँ हँ तऽ देखियौ ने महींषो भी हते दूटा महींष ल बदायल छै तऽ आगा पीछा बीएतै
देखियौ तऽ आइ गाँव में हम रहितहु बहिना तऽ हमहूँ खिरसावला दूध खैतहुँ
हँ हँ जरूर भेजतर गाँंव में रत तऽ भेजबे करते
के अहाँ के मौसीके यइ एकटा मझली मौसीके यऽ ओ सौभाग्य अहाँके अपन दाई बाबाके छनि भेजियौन हुनके सबके बढ़िआसँ हमरो हिस
हँहँ जरूर भेजबै ह
बहिना महीषके खााय पिला की सब दैत हेबै ओएह ने अनार
माँ नार पुआर गहूँमक भूस्सा भेल ताहिके बाद जनेर छै जनेर बाड़ी में छै
अच्छा जनेर भऽ गेल फेर घास भूस सभटा कऽ केऽ अनै छथि ससुर
नहि घास भूस अपन जनेर काटि कऽ दै छथिन घास भूस अपन
कुट्टी में मिल क दैैतथिन
हँ हँ दलाने पर महींस रहै छै एहि दुआरे कयाकि बौआ छै छोट एखन तहि दुआरे बाध बन नहि जाय छथिन
हँ हँ
महींष के खुट्टे पर जे भेल से देलहुँ हँ बे भोरका उखराहा में
हम पहिले देखै छलियै हमर सबके माँ माल जाल के दूध बरऽ दुआरे ओ मोसरीके दर्राके चोहाइटो बनाकऽ दै छलखिन हेँ हमर माँसब
हँ हँ तऽ चुहाइ तऽ होइ छै हँ चोहाट दय छिये और आब एखन अथी चुन्नी तुन्नी चललै य तऽ ओ गरम पानि में दऽ दियौ
अच्छा
आ पहिले जेना हँ पहिले जेना खेति कहाँ होइत छै जे अथी हेतै मुस स्त्री के ई हेते कओ हेते कनि मनी आब होइ छै
हँ लेकिन एखन दैतो नहि हेथिन ने एखन गाभिन छथि ने महीष
हँ एखन नहि पड़ै छै इस
तखन नय पड़ैत हेतऽ दूध जहन हेतै तहन
हँ झन भी एतै तैहिके बाद अपन चुन्नी तुन्नी आ खिचड़ी तिचड़ी गहूंम के उसीन के देलो गुड़ गुड़ की मिला कऽ देलहुँं
हम देखने छियैना हमरा बहिन बहिना देखने छियै हमर माँ सब लोहियाके लोहिया जनमहीसँ अथी भऽ जाय गाभिन सब जहन मही महीष के बाल बच्चा भऽ जाय बच्चा भऽ जाय तहिके बाद ओहिमे चोहाटि बना कऽ महीँषके दै हमर माँ सभ देथिन आ ओ चोहाइटो के नीक स रंग कऽ देलहुँ गला देलहुँ नीकसँ फेर सेरा क लोहिया लऽ क चैल गेलहुँ तऽ ओ जीह लऽह जीह लऽह सबटा महीष चाटि लेलक
हमर ददिया साउस करै छथिन
हँ
ओ एखन कनि ठेहगर आर छथिन ओते तऽ ओ अपन कहै छथिन जे एना नहि एना कऽ क बना दिय तऽ फेर देखेलथि तऽ फेर बना देलहुँ
भगवान निक करत ओहो सब तऽ भाय भगवाने रूप छथिन न नब्बे साल के छथिन भगवाने रूप छथिन नय तऽ बहिना आइ काल लोक देखै छै आब साइठ साल जीब गेल तऽ बुझियौ बड जीब गेल समय जे